हूं की हाल समाचार छै।
ठीक छै अपन कहियौ।
अपनो बढ़िआँ छै, की सब करै छी।
किछ नहि खाना बनबै छी।
आंय
अभी अहाँ फोन- करै छलियै तऽ उठबे नहि करै छलै हमरा तऽ फेर डर भऽ गेल हँ
पेट मे गेलैए भोरस चना गेलैये कनि कुरकुरे गेलैये।
हूं फेर कुरकुरे खायके शुरू कऽ देलियै। फेर पिटाय लागत ठाकुर जी स।
तऽ कहलियै खा लैय छी कनि।
अच्छा
कि सब बनै छैय तऽ?
बेसन के सब्जी बनबै छियै।
ओ अथी बला जे बनबै छलियै से।
हँ हँ घोड़िक।
फेर ओकरा हँ
हूं
कनियें तऽ अभी तऽ धनिया पत्तासभ नहि मिलैय छै तअ
कोइ बात नइ, एनाहिते बना लै छियै बिना धनिंये पत्ता
हूं-
हं छुटृी आनंदी के?
हूं आइ भऽ गेलै छुट्टी।
एग्जाम चइल रहल छै ओइ क वजह से न
हँ - हँ।
कहिया तक छै एग्जाम?
नइ भ गेलै गप कैल।
आंय
कतऽ चइल गेलियै?
मोबाइल छोइड़क भाइग गेलियै न?
नै-नै-नै भगलिये मोबाइल छोइर क-
अवाज कम भऽ गेल छलै तैं
अच्छा - अच्छा।
हमहुूँ अभिये खाना खेलियै आब कनि दबाइ खेबै।
कहिआ एतै हमर दू सौ रूपया?
आंय आब देखियौ। कथी के आवाज आवे या?
पंखा के। अच्छा आओर कहु
दवाइ आब हमु खेबे मम्मी अथि हँ अभिये हँ हँ अभिये खेलियै आब दबाइ खेबै कनी दस मिनट होतै तब ने
अच्छा
बौआ हल्ला करैया
हँ जो दीदी के दऽ दही दऽ देबै की? एकदिन सुनू सुनू ने इधर सुनू आ सुनू ने लाउ, लाउ इम्हर लाउ, लाउ ने इम्हर
देखै छीही
कहू और
एना मे रिजेक्ट कऽ दै छै कॉल न
अच्छा अदर्स आदमी स एनाहितो ने बात क सकै छियै?
नइ नइ
बारह मिनट तक ककरो स भी
अच्छा आओर सब कहू तऽ आराम
हुं- हँ कनि दस मिनट होतै तब ने दबाइ खेबै।
अच्छा अच्छा पूजापाठ के ओरियान ओम्हर?
हँ मम्मी अथि करै छथिन गहूंम उलाबै छथिन।
अच्छा
छत पूरा काइल छलखिन दादी धो धा देने, बिलाइ जा के ओतऽ लैटिंग कऽ देलकै। तऽ आब आइ धोलखिन की अभी नहि धोलखिन नहि बुझलियै बुझाए धो देलखिन। कि- की हाथ लऽ लऽ के पूरा, कहलखिन कपड़ा से पोछबे ने तऽ उ नहि अथी जकाँ भऽ जाए छै य निशान कपड़ा के पोतल-पोतल तेहन भऽ जाइ छै बलु से हाथे से केली।
अय
हाथ से एक नंबर होइ छै। तब केलखिन, आ फेर आइयो मेहनत पैड़ गेलैन हँ सुतल ऐं।
अच्छा
खलकै- पिलकै मतलब अपन उ खाना पीना सुतल छै।
ई प्रीति कहै छै जे चलि जैब, हैया बाहरमे छथिन बैठल।
हँ कहै छथिन चलि जैब, पर पप्पा कहलखिन जे पन्द्रह दिनक के बाद। तऽ बुझियौ ने बौआ भऽ जेतै ने ओहिके बाद तऽ
की
किया एक बैग एना कियै।
काइल बला बात सबके वजह से।
अच्छा
मालूम हैं न
हँ
हँ कहै के वजह से।
जाए दियौ नहि कोनो बात हेतै।
केना पता चलि जाइ छै स
उं सबटा रेणु देवी बात कहै छय हुनका बुझै छियै सन हम रेणु देवी
उ के छै।
बगल में तुलसी के मम्मी।
हैं
अहाँके उ की बुझाइयै हँऽ। आइसँ जब जब इ कुमारि छलै तखनेसँ।
अच्छा अच्छा से बात छै नऽ। तऽ ओहे दुआारे हम कहैत रहै छीयै, हिनका कि जे एतेक जोरसँ नहि बाजू-नहि बाजू। हमरा की पता इ तऽ अपने बुझै छियै जे हँ ईसभ बुझबे करे यैं।
सभटा ओकरा बतबैत, उएह कहलकै ओकरा जे माथामे चोट लागल छै तऽ ओकर दबाइके बुझलियै।
अच्छा ईहै।
हँ
हं पप्पा आम देखत गाछ मे छै कि नहि।
वैह त सबटा इन्फर्मेन संग दैत रहै।
ओहि द्वारे हम कहैत रहै छै की एते जोर जोर से नै बाजू। नहि बाजू कनि आरामे से बाजू एते हल्ला नहि करू। आ तैयो अपन नहि हम नै किछु प्रितु बाबा घरमे खाना खाई छै। पसीना, ठीक न देखियौ आब ई कॉल रिजेक्ट करतै कि की करतै ह ते ओनाइयो भऽ गेलै एनाइयो भऽ गेलै ने, कोनो बात नो जाय दियौ। त आम ल क ऐलखिन पप्पा के जे गाछ मे देख देखियौ बाप रे कलकतियो दै छै सौ रुपए किलो पर।
हुं।
बड महग हो गेलै, बड भऽ गेले महग।
आब, पहिले तऽ कनि सावन तऽ सभमे रहै छलै रहतै वैह महंगा रहतै और की।
अभी से बचा बचा के रखतै ने अभी जेतै आदमी गाछ मे दे रखवारी मे सबटा बचा बचा के रखतै सावन मे रहतै
सावन मे तऽ, सावन मे तऽ वैह कलकतिए मिलबे करै छै नै।
हँ हँ बस बस कलकतिये, ह ए सोमवारी जे करै छै छलियै आम तऽ सौ रुपआ मे एक
हँ नहि तऽ बाप रे बाप। आ हमरा तऽ कलकतिया पसन्द नै। एह एक रती नै हमरा कलकतिआ पसिन।
अछा
अथी हमरा ओतऽ टुटलो छलै गाछ। मे से तऽ हमही कहने छलै जे कलकतिया छलै तऽ भेजू केना देतौ
कोनो चीज नहि पसंन्द हमरा सब पसन्द ह भऽ जाय।
हुं।
आबलब
नहि हमरा तऽ एगो मालदह पसन्द है बस भऽ गेल। ओ कनी नीक लगैत रहे छै खाय मे टेस्ट ओकर मस्त।
कहै छियै अहां हमरा खाली साउंड लगा देब बिलकुल।
रह ने।
ह आ की कहै छै ह बाप रे पूरा पीला पीला छी।
हमरा तऽ आब अथिये वला भऽ जेतै मतलब नहि अपना तऽ भैए गेलै गाछ में आब पता नहि छै कि नहि छै।
आब एगो दूगो अगर हेबो करतै की नहि हेते क तऽ उहे कहलखिन मम्मी जे देखियो
कत तऽ तऽमाय कमे ह
नहि एत तऽ जे गाछ स्किन मे छियै भैया सब नहि पप्पा सब लेने छथिन।
ओ।
ओहिमे सुन। कलकतिया नैने न टूटले, होते आब हमरा जे पुछाय ह, मम्मीयो कहलखिन जे छै। जाके देखथिन कोइ आदमी तब ने।
दूओ चारि गो मिल जेतै तऽ भऽ जेतै पूजा लए, की यै।
आब भी तऽ साढे एकदम घुर- घुर जाय हे।
हँ।
एक नम्बर।
चारो पाँच गो भऽ जेतै, तऽ परसादीमे भऽ जेतै काम।
हूं।
तब सौरभ से बात भेल छलखि नै?
कहाँ परसू के बाद कहाँ केलियै हे।
अच्छा, आ काल्हि हम केने छलियै एक बेर तऽ। पुछने रहियै सौरभ से।
हूं।
कहने छलै जे नहि भेलै बात, से हमही कनि बिजी छलियै। एहिबेर कहाँ के लिए।
कहलीयै कि जे कोनो बात नै, जब अहाँके ओहिसँ पहिने ने छै, टाइम पास छै की। काम रहत तऽ लोको काम छोरके थोड़ जेतै।
हँ, वैह न।
कहलिये अहाँके जदि फ्री हैत कति जोर -जोर से हंसै लोकल बोल नम्बर पर केने रहिये, शि वह ब
हमहूँ अपन दोस्तसभसँ, तऽ कहियो हमरासके मैथिली में, होइ नहि छलै बात करैल। आ अयमें करऽ पड़ै छै, तऽ आजीब लगै छै।
हँ एहिमें हँसियो मजाक मलब दोसर चीज नहि ने कऽ सकैत छियै।
हँ।
सोचै छीयै कि जैब। भैयाके कहिये, भैयाके अगर हेल्थ तऽ बात कर
कथि दियऽ।
इएह दिया।
हँ तऽ कहियौ नें आहां अपने कहियौ ने।
अहाँ अपने कहियो ने, हम तऽ राति कहली, एक बेर देखियौ अह अभी छल फ़ुरसत में। कहबै ने तऽ कनि ध्यानो देत, कनि देखियौ बात कऽके।
माय -गेमाय डर होइया किछु कहि देत तऽ।
है, कथी कहत उह नै जे अच्छा ठीक है देखे छियै। इह कहते ने खिसयेते कथीले दुकान पर
दुकान पर हैत तऽ कनि सुनियो लेत। घऽर आनत तऽ छुट्टी होते हाथ खाली होते तब।
हाँ-। हाँ
घर पर एयतै, तऽ फेर मोबाइल देखयमे बिजी भऽ जाइ छैय तऽ और। आ काइल तऽ पता चार बजे साढ़े चार बजे एलै नस्ता।
हूं कहलक मम्मी।
ए चारि बजे एक बेर एलै खाइलैं।
भुखले ऐंल छल।
तऽ पुछलियै कि सोआबीनके सब्जी बनै छलैये अय वजह से, तऽ कहै छैय नहि। ओनाहिते काम छलै।
नहि गे बाबु अभी कनि
आ बम जी बेचारा सोआबीन खोइज -ते रहि गेलखिन कि और सोआबीन लेब-सोआबीन लेब।
मम्मी मुझे
दूगो पैकेट बनेने रहिए।
अच्छा पैकिटे बला।
हाँ
अच्छा
ए बड़का पप्पा के दुकान से अन्ने छलखिन प्रीति बउआ। आ खत्तम भऽ गेलै, तऽ कहलीयै चलू नहि कोनो बात। छलै मतलब कम्मे- सम्मे बचल, खा लेलखिन कनि आओर लैतथिन। कम्मे छै।
अभी तऽ अयमे अथियो नहि देखबै छय, मतलब काॅल सब। कोनमे केते पैसा एलै से।
उ सब नहि देखबै
नहि हेलो
हाँ
कहलियए अभी देख, अहुं मे नहि न शो कर रहल ऐं।
नहि ओहिमे कहा अपडे, मतलब जेबो नहि करै छियै न ओय मे।
नहि अभी देखेबे नहि करै छै, अभी नहि दिखा रहल छय लेकिन पैसा आबि जाइ छैय से बात।